हेलो तऽ आइ के अपन सबके टॉपिक छै गाँव आइ अपना सब अपन दुनू के गाँंव के बारेमे बात करबै ठीक छै
आहाँ
अच्छा तऽ बताउ अहाँ अपन गाँके बारेमे किछ
अच्छा मतलब हम तब पहिले सभसँ पहिले अपन हम बतबै लए चाहै छीै कि हम गाँव एलियै मतलब हम सात तारीख के ठीक छै और हम केना केना गाँव गेलै ओहिके बारेमे हम बताबै छी अहाँके तऽ मतलब हम सभसँ पहिले ट्रेनसँ एलियै अपना गाँवसँ सॉरी मतलब पटना से आबै घड़ी हम ट्रेनसँ एलियै ओहिके बाद फिर हम बस लेलियै पहिले हम सहरसा एलियै ओहिके बाद फेर ह दू दिन रहलीय छै ओहिके बाद फेर हम मतलब फिर गाँव गेलियै गाँव गेलियै तऽ गाँव जाइके मतलब जा गाँव जायके दौरान की हमर हमर हमर ट्रेन रहै संत सुबह में ठीक छै और हमरा ऐइ अपन अपन डेरापर ही मतलब अपन घरपर ही हमरा बचि गेलै छ पचपन तऽ हम बहुत स्पी हँ हम तऽ बहुत लेट भऽ गेलियै तऽ फेर हम एते स्पीडमे चललियै कि हम मतलब सात सात पाँच तक पहुँच गेलियै ठीक छै स्टेशन पर आओर जेहिना स्टेशन से पीछा एलियै कनि वैस पहिलहिए मतलब हमर ट्रेन आबि गेलाह रहै ट्रेन आबि गेलै तऽ फेर हमरा लागलै कि हमर ट्रेन छूट जेतै तऽ फेर हम कनि फेर हम दौड़य लागलियै दौड़य लागलियै तऽ फिर थोड़ा सा बस ट्रेन मतलब आगाँ खीसकले की फिर मतलब हम दौड़ के च ढ़ गेलियै ट्रेन पर आओर ट्रेन पर जे चढ़लियै तऽ फेर अबै जे बैठलियै मतलब सीट पर जे बैठलियै तऽ फिर पता चलले कि टी टी ओनै से आबै रहै
बाप रे आब सुन आब पहिले हम आब अपन गाउँ के बारेमे बतबै छी काल्हि तऽ हमहुँ अपन गाउँ जा रहल छी हमरो गाउँ छै हमर गांव के नाम डरहार भेल बहुत ही बड़का गाँव छै मतलब डरहार पंचायत जे छै ने से मतलब मतलब ओ बहा उ तऽ लहरियासराय में दरभंगा मे डरहार पंचायत एगो बहुत बड़का गाउँ मे आबै छै एतगोक गाउँ छै जे आइ तक हम अपन गाउँ खुदे ने घुमल छी पूरा ततबे मन मन्दिर सब छै ततबे सुन्दर मतलब एगो शहर सब होइ छै ने गांव के वातावरण खूब शान्त लागे छै जे तते नीक लागत जे ओते लागत जे घर पर जाय ओते रही ओते रही मतलब नीक लागे छै मोन के शान्ति एगो भेट जाय लेकिन किछु किछु लोग तऽ उएह गाउँ के शान्त वातावरणोके माहौल खराब कऽ दैय छै से तऽ अहाँ बुझिते हेबै आब अहाँ अपन गाउँ के नामसभ तो बताउ अहाँ के गाउँ के नाम की यै कत छै कोन जिला मे छै से सब तो बताउ
ह हमर गाँंव के नाम लालपुर भेला और ओ मधेपुरा जिला में मतलब स्थित छै और मतलब सिंघेस्वर जे कि हमरा सबके इधरके सबसे फेमस मन्दिर मे से एक आबै छै
अच्छा सिंघेश्वर मन्दिर जे हम सुनने छ से अहीके गाँवमे छै
हँ ओ हमरे गाँवमे छलै
अच्छा तऽ किछु बताउ ओहि मन्दिरके बारेमे
ओ उ मन्दिर जे छै मतलब बहुत पुराना मन्दिर छै आओर शिव आओर मतलब शिव भगवान के पूजा हय छै उ मंदिर स्थापित छै शिव भगवान के ही शिव भगवान के ही लए के आओर मतलब कहै छै कि मन्दिर जे भी आबै छै तऽ ओकर मनो कामना पूरा होइ छै
एनाहिते हमरो इमहर एगो मन्दिर छै मनोकामना मन्दिर आ ओएह सङ्गे सङ्गे श्यामा माइ मन्दिर छै से खूब फेमस छै ओ दरभंगा के खूब फेमस मंदिर मे से आबे छै ओतऽ दूर दूर स आदमी आबे छै ओतऽ तऽ अहाँके पता एतय तक की ओतय फिल्मो सबके शूटिंग होइ छै मनोकामना मंदिर सब मे तऽ लोक दूर दूरसँ आयल जे कनि एतऽ फिल्म सबके शूटिंग केलक मैथिल मैथिली फिल्म तऽ होइते छै मतलब जे विडियो सब भेल और नोरमल अथियौ सब के शूटि हिन्दी मूवी सबके ओ कोनो कोनो के शूटिंग सब होइ छै आ राज मैदान छै बगले में मैदान खूब बड़ा छै ओ ओहि के बगल में महाराजा के किला छै जेकरा आब यूनिवर्सिटी बना देल गेल छै ओ तऽ देखे मे एते भव्य लागै ल छै ने ओ तऽ घूम जेबे ने तत बड़का छै जे आइ तक मतलब हमहुँ ने घूमने छियै कहियो ओते बढ़िया स लेकिन कनि मनि घुमने छिये त ओतबे मे देखलियै खूब बड़ और ओहो बहुत हमरो गाँव मे मन्दिर फेमस छै और बताउ अहाँके गाँव मे कथी कथी फेमस यऽ फेमस यए य की यए अहाँके गाँवमे नीक लागै य
हँ हमरा गाँवके तऽ फर्ट मतलब मन्दिर फेमस छै ओइ के बाद मतलब हमरा गाँवके ई छै कि मतलब वातावरण बहुत बढ़िआँ छै अच्छा छै ओर बकी गाँवके लोग सब भी बहुत बढ़िया छै आओर मतलब कहि सकैत छियै जे रहैत मतलब गाँव मे रहैके कुछ अलग ही मजा छै एकदम नेचर से मतलब नेचर आओर बाग बगीचा सब छै
हूँ से घ गाँंव मे रहे छै तऽ लागे छै कि जुड़ल छै हम कनि अपन प्रकृति से जुड़ल छीयै एना लागे छै न शहर मे तऽ शहरमे तऽ लागे छै भैर दिन केना दिन बीत जाय छै किछु पते नहि चलैत छै केना भोर भेल क कखन साँझ भेल कखन दिन भीत गेल पते ने चले छै आ गाँव मे सुकून के नींदो आ पता चलै छै जेखन भोर भेलै उठलियै साँझ भेले राति भेले दिन भरि कनि बड़क का दीनो बुझइत रहै छै न
हँ गाँवमे रहैके सबसे बड़का और बहुत अच्छा एकदम लागै छै कि हम मतलब शुद्ध वातावरणमे घुइम रहल छियै औरोबहुत बढ़िआँ ही लागै छै गाँवमे रहनेसँ
गाँवके सब केहन ये आहाँ के गांव के आदमी सब सुनलु यो त मजाकिया तब य आहाँ के त एगो सरो छलै जाकी या
हँ हँ सर्व छलै हमरा के गाँव के एक और गाँव के आदमी सब भी बहुत बढ़िया छै हमरा गाँव के आदमी सब बहुत मददगार सब छै
गो अच्छा मददगार य ह हम तऽ सुनने छलहु अहाँके गाँ के आदमी एगो केना काइट देलकै हम त लड़ाई सबमे ने केना काइट देलकै ई तऽ बड्ड डेंजरस छै तखन
हँ हँ डेंजरस छै कछ कुछ खराबी भी छै
अच्छा देखियऔ ने हमरा बुझाइ की ओकर दाँत ने आरा मशीन पत स क त न
हँ आब जे बुझियौ अहाँ सब
रहै छै हमर गाँवमे एगो के टांगे तोइड़ देने रहै लड़ाई पीट मे एहन एहन काइट देलै गाँव सबमे इएह छै कनी तनी चीज ल रइर लेलक आदमी
हँ ई छै कि कभी जायदा रिलेटेड जे छै ने गाँवमे
दीआदिये मे अपने अपने माइर गेलक सब
आ जादा जमीन से रिलेटेड लड़ाई होइ छै गाँंव सबमे
हँ से तऽ छै गाँंव सब चीज बढ़ियां छै खाली जमीन जथा जे सब लाइद माइरकऽ लागैत रहै छै आम खतम करते एक दोसर के न
हँ हँ जमीनके लए कऽ बहुत ज्यादा होइ छै खास करि कऽ हमरा गाँव साइडमे और जादा होइ छै
जमीनो खूब खेत छै न तै दुआरे
हँ हँ खेतसब बहुत ज्यादा छै हमरा इधर
और बताउ अहाँ सबके कथीसँ कथीके खेती सब होइत रहैया
हमरा इधर अभी तऽ वर्तमानमे भए रहल छै मकइ के खेती भी मतलब भए गेलैए सब कूछो मकइ मतलब कहि सकै छियै कि सब फसल अच्छा खासा होइ छै मक्कइ धान गेहूँ ईसब अच्छा होइ छै हमरा गाँवमे और
तऽ हमरो सबके खूब होइ छै लेकिन और कोनो फसल जादा नहि होइ छै
ओ अच्छा
अच्छा और तऽ बताउ तखन अखन गाँव के सब घुइमे केना लागि रहल ह किछु किछु बताउ आरो
हँ गाँव मे घूमे अभी गेलियै तऽ कुछ तऽ घुम बस तीन तीन दिन घुम मतलब बर रहिका आबि गेलियै गाँव से
अच्छा आ के के य अहाँके गाँवमे घरपर
अभी तऽ घर पर बस हमे मम्मी और हमर भाय रहै लेकिन ओ भी आइबे गेली तऽ सहरसा काल्हि आइब गेलीयै
अच्छा तखन तऽ आब अहाँ गाँव सुविदाओ लऽ लेलियै एते जल्दी ने
हँ विदाओ ला लेलियै अब काल् जायवला छी नेपाल
अच्छा हम तऽ काल्हि अपन भोरे भोरे गाँव चलि जायब एतऽसँ हम एतऽ पटनामे हमरा भऽ गेल एतऽ ट्यूशन के छलै एगो एग्जाम रुकल रहिए देलिए आप काल्हि भोरे भोरे घर जैब मसत आराम सँ
हँ
अहाँके अहाँके और बताउ किछु जे हँ गाव शीघेश्र मदिरके अलावा कोनो गावके इसकुल सबके बगीचा सबके बारेमे किछु बताउ
हँ अ हमरा गाँवमे एक और मतलब मन्दिर छै कि ओहो मतलब अच्छा छै फेमस छै बाँकी हमरा गाँवके बगलमे एक सरकारी इसकुल छै जाहिमे कि हमर सर पढ़ाबै छथिन
अच्छा उहै सर जे खूब मारि मारै छलखिन
हँ हँ वे वेहे सब
अच्छा हमरो गांव में अहाँके बुझलियै नवाह भऽ रहल छै सब झूला सब लगलै पै बड़का बड़का जे अबै अरे नौ दिन तक नै होइ छै यज्ञ जेना नौ दिन तक होइ छै पूजा होइत रहै छै हरे कृष्ण जेना हरे रामा बाजैत रहै छै नौ दिन तक जग तेनाहिते भऽ रहल छै तऽ ओहिमे पूरा बड़का बड़का ओ राम झूला सब लगैया आ बुझिय ने हमर जे गोलू मामा सभ छै से सभ तऽ हमर सभके फिरीएमे घुमा दै छै
ओ तब तऽ बड़ा बहुत बढ़िआँ छलै अहाँके गाँवमे
हँ खाली ओ कहतौ कहत की जे एगारह बजे बाद अभीहै खूब झूला झुलेबौ फिरीयेके ओहेमे ने हम झुल्ले रहियै मोन भरि भर क हम सब झुलने रहियै आ ओहिमे की होइ छलै तूफान जे आबी जाय छलै अकेले अकेले बै जाइ छलियै एगो एगो अथीमे आ अकेले बैसक जख झूला पर जे हाला च लै छलै त मरि जाइ छलै डर सँ
ओ अच्छा तऽ अहाँ ओ राम झूला झूललियै कि नहि ओ अहाँ अपन गाँवमे
ओतै झूल जुलक त आदत लगेलियै पांच छ बेर झूल लेने छलियै तत बेर झूलियै मोने भरे उतरियै फेर चढ़ियै उतरियै फेर चढ़ियै आ उहेमे कोनो कोनो बेर पूरा तूफान अगर आबि जाइ छलै तऽ प्राणो नि निली जाइ छलै
ओ अहाँके पास तब तऽ बड़ी एक्सपीरियंस यै झूला झूलेके
हँ देखियौ एहि बेर फेर जै पेबै कि नहि जै पेबै ठीक छै अञ्जलि तऽ राखै छी आब
ठीके छै
ठीक छै राखै छी